हेलो
हँ की हाल चाल छै
बढ़िआं छै अपन कहियौ
सब ठीके ठाक
खाना की सब भेलै हन
आय की सभ हेतै बस इएह रोजक नीति नियामक कार्यसभ
ह तऽ आय तऽ सोम अछि आ सोमवारियो अछि
हँ आय सोमबती अमाबश्या छै
सोमबती अमावस्या छै तकर बाद से मलेमासक सकंराति
हँ मलेमास समाप्त भेलै
आय मलेमास अहाँके समाप्त भेल भगवानो सभ आब तऽ हिल बुल के जा रहल छथि अपन लोक राजगीर से उठिके
अबै जेताह आय लगन पाति शुरू होयत आब अपना सभके मिथिलाञ्चलमे
हँ आब शुरू भए जायत कौलकाक के बात से
कौलका से हँ
हँ कोन कहस लगन पाती शुरु हेत नहि नहि भोजन भातमे की सब बनलै भेलै कि नहि भोजन
भोजन भेलै या नहि आब हेतै
अच्छा की सब बनले भोजन मे
आब भेलैए भात राहरि मूँगके दालि
ह ह
आलूके भुजिया राम तोरैके तरकारी
दही आर की हेतै दिनमे तऽ सएह सब
ई बात तऽ सही छै आम आ आम भोजन मे आम के की कहै छै प्राथमिकता नहि दय छि छेकी बीचमे
आम रैतके प्राथमिक रहै छै भोर आ राइत दिन भोर आ राइत
ह ह हमर तऽ ई रहहिय गर्मी के समय मे ज फलक राजा साहेब बैसल छथि हम तऽ भोजन भात के किया पूछब ओ तऽ कहियो भेटैत रहत
से बात तऽ सशत्य छै लेकिन तैयो ह तऽ रऽ रा कनि तऽ ओहोसभ छै जरूरी ने
अच्छा तऽ ई कहू एहि बीचमे अरकोंच बनेलहुँ कि नहि
आ काइले बनेने रही आई बनेने रही
सबसे दुर्लभ ई सबसे दुर्लभ पोस्त भऽ गेल अछि छै आइ काल् के समय मे
आक अचछा
हायरक चोंच अपना सब दिसन भेट जाइत रहे चोंच झाखुर मे लागल रहे छै बाड़ी झाड़ी में लेकिन हमर एकटा छोट भाय रहैत छथि बम्बई सभमे हमरा कहैत छथि जे भायजी एरकोच खाय के एक दिना मोन भेल कहलियै देखै छियै भेटत कि नहि बाजार सब में गेलों तऽ पच्चीस टके एकटा पत्ता
जेकरा अपना सबमे केओ पूछै या ने बाड़ी झाड़ी मे
काइटि खुइटि दैत रहे छ कोदायर ल क छिल छायल के हटा दै छियै
आ फेर रूकि जाइ छै दस दिन
आब तो पच्चीस टके पत्ता रखैत रहे छै बिकाइत रहे छै कहलत भायजी ऐसे ह गामे आब के एक झोड़ा लक चलि जयते त पचीस पचीस टके पत्ता बेच के द भाड़ा निकलि लेै बरके कहल आइे तोरी के
तऽ सही बात कहलखिन सही बात कहलखिन
आब तिलकोरक पात देखलियै एक दिन हम गेल रही बाजार तऽ तिलकोरक पात देखलियै दस रुपे मे एकटा पात
कहुत आ एतय टाट फरक प लागल छै नोच पटेके फेक फाइक दै छै जाटा ओ साफ करैत रहै छै जे जंगल झाड़ भऽ गेल हन आ अक्छ भजेते ई खाईत खाईत लोक कते तरुआ खेतै तिलकोरक
कतेक तरुआ खेतै ओतेक तेलो लगै छै
तेलोऽ लगै छै की ओइमे ठीक छै फायदा करे छै शरीर के लेकिन कहै छै जे अत्यधिक कोनो सामान जे छै सेजो खराबी करै छै
खराबी करै छै तहन इहो छै तिलनकोर के या अरकोंचो के पात के छै छै जे अहाँ ओतेक तेल बला नहि बनाउ अहाँ ओकरा उसैनोक कऽ बना सकै छी
उसैनो के बनाक साग दाल लो साग जे खाईत रहहिया ओहि हिसाब से
बना सना बनाउल नून नेंबो धक ओह मे तेलो बेसी नहि लागत
एरकोंच एरकोंच के आ ओल के सबसे बड़ पैघ महत्व ई छै जे ओहिमें भाज लागि जाय छै के झगड़ाव छै आ नहि छै
हँ
ओ बाँज तुरत पकड़ा जायत रहे छै जे ह फलना बाबू या फलना जाय झगड़ाव छैत इ हमरा जानि बुझिक अर वैद के मारि झगड़ा करैत रहे छथ
ह कब कब किनका लागल से पकड़ेलौ
कीनका लागल ओहे तकै रहै छै
हँ जाँच छै ई एकटा जाँच के स्क जाँच लियौ जे केना हेतै के छथ झगड़ा के छथि सज्जन
तुरत मे आ बुझियौ कतेक सुन्दर सिस्टम बनल छ
मिथिला के सब चीजे अद्भुत छै
की
सब चीजे बनायल छै ओहि तरहसँ मनुख के जचे वला
सब रहन सहन छिये के ओ सत गप न नहि छै लेकिन एकटा रमण चमन छै हां ई ठिठोली होयइत रहल
हँसी ठिठोली छै ई सब
लेकिन चटौली छै एकटा रमन चमन होइत रहे छै तेँ घर परिवार मे एकटा आनंद के माहौल रहै छै
छय कि
हमरो तऽ इएह भेल छले जे राहरिके दालि भात ईसभ बनल हे ने किछ जन मजदूर सब छै जे घरके बना रहल छै जोड़ैया भऽ रहल छै
घर बनि रहल अछि
हँ आगू में जरैया हेत दोकान दना निकालि जेनाय निकल जेत तहन कपी सब सान सब सब रखे
तखन तऽ ओहि में पूरा खेनाई बनत जन बोनिहारके तऽ पूराे खेनाई बनैत छै
हँ भजन सब बनै छै चाय सब त रहै छै
गाम घरमे त एखनो छै सिस्टम मतलब तरीका छै एखनो जे गाम मने जन जे बोनिहार छथि चाय दिअनि जलखै दिऔनि
हँ हुनका पीठ पाठ मे ज हम घर परिवार जेना हुनका लेल तैयार रहियन
तैयार रहहिय शहर में अभी से खतम भेल जाय
सब के नोकर चाकर छोट आदमी जेना दू चारि जेना गप कऽ लेलक ढंग स व्यवहार से गप नहि केलक अपना सब तखनो तक क ई सब चीज के जीवंत राखल गेल कोई रह अपना काज करै छथि ठीक छै हुनका ओनाहि गप कर घर परिवार में अपना सब मे लग परिवार मे गप करैत आगो न छै कह नको िकतै
एकदम नीक छै बहुत जरूरी छै बहुत नीक बात छै
ई हेबाक चाही ओहो मनुष्ये छियै ने अपना क रोजगार करै छै
सभ मनुखे छै अपना मेहनत करै छैै हमरास थोड़े हमर मेहनत नहि पाइ लैयए
दोसर गप ठीक छै पाइ कौड़ी दै छियै ओ दोसर चीज छियै सबसे पैघ गप ई छै जे हमरा अहाँ के घर बना के दैये अछि सुनलियै मालिक मलिकान बुआ सिंह जे कुछ अपन रहु ओहि में
हँ
ऐसे कला छै ओकरा तैं ने तै ने कर कलाके सम्मान हेबाक चाही ई सभ चीज मे नाक मे हो जन्ते हो गेल हँ एखन एखुनका समयमे आबहो भेटनाइ मुश्किल भऽ गेलै हे
विश्वासी लोक तऽ नहिए भेटै छ
ह बड मुश्किल होगल
गाम घरमे तऽ भोजन दैके प्रथा छै एखनो जन बोनिहार के
इएह चीज कह ने जीवंत राखल गेल छै सबसे बड पैघ गप छी बाहर में तऽ लोक एक गिलास पानि नहि पूछैत छै बुझे छै त दूटा लागि जायत
आ पनि पनि दियौ अपन पाँच सए रुपैआ रोज छै तऽ पाँच सए रुपैआ रोज दिअ जाउ आब अहाँ खेलहुं तऽ भुखले छी तऽ अपनस न
ओ अप एना त छै एतय हमर जन बिहार के देखैत रहै छियै जे चाह पनि अपन जे गेल से भबे कयल ब गुटखा अपन चाही त ओहो भरि दिन में चारिटा पाँच टा चलि जाइत रह छनि अपन दऽ देल जाइत छै जेकरा जे अपन तलाब छै
जे तलाब छै हँ ओ तऽ खेबे करते
सब व्यवस्था अपन देने फेर भोजन भात भेल ओकरा हँ तहन तऽ हुनको स बमें छनि जे राजमिस्त्री सबमे जते लोको काज करै छथि ई नहि छ जे मालिक हमरा पाँच बज गेला में हाथ धो के जाय छै नहि शुरू केलो तऽ खतम कऽ दियौ
अपन लोक जेना ओ काज केल
ओ काज करियौ ओकरो सात बाजै छै आठ बाजै छै तऽ अपन कर दै छै हमरा कहैत रहियै च मालिक लाइट लगा देल अगर छै त हम कहियो बिजलीए कटि गेल
ह त सही बात छै अपन लोक जेना अहाँ देखबै तऽ अपन लोक जेना ओहो देखत
देखै छै बिहार नय कोनो हिसाब सँ नहि छै आपस परस्पर आ मात संबन्ध चल छै मने एहि बेर आमिल बनेने छी कि नइ
आमिल कमे सम भेलय
ओमे सम आमो कहाँ फड़लै हन ओतेक
आम ओते फड़लै नै झाँटि बिहार मे ओहि समय मे ए एते झाँटि बिहार ए बिहार एलै जे सभटा टूटि फुटि गेलै तैयो कनि मनि भेलै बेसी कोनो कतेक नहि ज
के समय में जे रहिते शुरू के समय में जे रहे छै जखन झठि बिहार जेना से पाँच सात बरस दस बरस पहिले होइत रहै छलै जे मज्जर निकलनाइ शुरू भेल तखे ने मघिया वला पनि जे होइत रहै छल झाट भड़ि सब
हँ
के रहिते तखन एहि बेर कनि ठीक रहितेै आम सब बेर हो रहै छै लेकिन से भेलै नय बैके जन हँ त गुलाब भ आमक समय एले आब किछ दिन के बाद प तखन झाट बिहार सब एलै बस नाश भऽ गेलै
नाश भऽ गेलै तऽ कनी मनी बनलै
टा पनि रहितौ ने तखन चलि देलै कनि मनि हँ जे पचलै से पचलै उएह
जे बचलै से बनलै आमक आमचूर बनि गेलै आमील स बेसी पाउडर
आहा भ गेले कि सबस ब सबस पैघ चीज उएह भऽ गेल
ओ नुकशान बेसी भऽ गेलै ने दई में प्रयोग करै में बेसी आसान छिट दियौ जाहि में देबाक अछि
आ खटाइ खटाइए टा चाही ने तऽ आमसँ तऽ बढ़िआँ खटाइ भऽ गेल
कटाइ भऽ गेलै हँ आम के तऽ बड उपयोग अपना सबके काँच में खाउ पाकल मे खाउ चट्टनी बनाउ खाउ
जेहन मोन हुए जेना मोन हुए ओना खाउ आम के देखै छियै गर्मी के समय में आम जे आमसभ जे खाइत रहै छै ल ओनाहियो कहैत रहै छै जे आमक शर्बत बना कऽ पी लिय अ लू नहि पकड़त
लू नहि पकड़त लू लागल में कहै छै जे काँच आम के उसऐन कऽ ओकर लै जेना बना कऽ लेप आ पूरा देहपर लेप लिअ
हँ पूरा देह पर लेप लिअ ओकरा माथ मिर के नहाउ ओकर शरबत बना कऽ पियू हमरा लाग हमरा भऽ गेल छले किछ दिन पहिल शुरुआती जे अहाँ केे समय में हँ हमरा भऽ गेल छले तऽ हमर माँ स्त्री कहल कह यौ बौआ भ सके यै अहाँ के लू लागि गेल है टीकला अछि आमक हम उसैन देय छी दू दिन नहााव आह एकरा शरबत पीयु पीलो हमरा ठीक भऽ गेल तखन
ओहिसँ ठीक ओहो टा उपाय छै ओकर
ओर कोनो नहि छै
पछुलू क एकटा आ र उपय सेहो छै प्याज राखि कऽ प्याज खाय काँच प्याज
काच प्याज हॅ उजरा प्याज भेटत ओर सुन्दर
हँ उजरा भेटत त लेकिन नहि तहन इहो अपन काँच प्याज खाइ तऽ
आय हम विचार क रहल छी आ त साँझ मे एक बेर अहाँ से हम गप करब एहि विषय पर विचार कऽ रहल छियै बलराजगढ़ जायके ह भाँज लागल हन जे बलराजगढ़ में किछ प्रातातिक विभाग के विद्या इ सब आयल छलथि हन
हँ हँ हमहुँ खबर पढ़ लेलियै सुनलिये या बलराजगढ़ के चर्चा लेकिन ओते विस्तृत वर्णन नहि पढ़लियै य
हँ हमहुँ सुनलियै हन जे निकल्लै हन किछु किछु धरोहर सब जहिमे कहाँ दन किला तिला हुनका समय के निकल्लै हन विचार कह रहल छी कनि आइ घुम फिर के आबी त यात्रा पर आइ साँझ मे आयत तऽ गप करब अहाँ से अगर पूर्ण जानकारी देब जे हं की छले केना छले की सब के समझ
जरूर जरूर केना की
किछु ने किछु तऽ निकलिते रहै छैै लेकिन ई चर्चा के विषय बनल छै ई जे निकललै हँ
अच्छा
हँ ई चर्चित विषय विषय बनि गेल छै
छैहे कि मिथिलामे एक स एक धरोहर छै
बहुत सुन्दर चीज सब छै जे हाँ एखन तक बुझियौ जे सरतीक के गर्मे एखन छटा पड़ल छ
बहुत एहन चीजसभ जकरा छै तऽ हम अहाँसभ तऽ नामो ने सुनने छियै ने देखने छियै
छहिए की
आब कनि कालम भोजन करै छी
हँ
हँ नि अराम क क छाद में ठंडा ठंडी मे निकलब टहर बुल केे साँझ तक मे आयब
सा साँझ मे जायब बलराजगढ़ दिस त साँझ मे ओतबा कि छै जे देख देखल भऽ जेतै ओतबे जल्दी भऽ जेतै
नहि तऽ बेसी दूर नहि पड़बै जेबै किु किछु आब मानिक चलू एके दिनमे तऽ नहि तऽ फेर कालि खन हेतै तऽ फेर एक दिना जेबै जे सबेरो उड़का समय लगा के किछ किछ देख कऽ गपशप कऽ के उर्का लोकग से आब जे विभागीय व्यक्ति छलै दिनमे त ओनाहियो नहि जै दैतथिन
नहि जै दै छथिन ह्म
ओकरा हिसाब से त बन्द रहे छै दिन मे ते हमरा ओनाहियो ने नहि जाय दे अन्दर मे प्रवेश कर देत
प्रवेश कर के नहि हेतै